हेलो।
हेलो।
राधे राधे।
राधे राधे।
की हाल यऽ?
ठिक य अपन सुु ने।
हमहूँ ठीके छी।
हेलो।
हँ बाजू ने। अखन ओने सब कुछ भए गेल रहे बैठल रहे।
हेलो
हँ ई आवाज नहि जाइय।
कालल कॉल करल री एको बेर क नहि।
नहि हम कहाँ करले रहियै हमरा तऽ ऑप्शने नहि रहै छै हम ककरो को।
की कहलो?
कहलहुँ हमरा कोनो इधरसँ करैके ऑप्शने नहि रहै छै उधरेसँ आबै छै हम कहाँ करि सकैत छी। हेलो
अच्छा अभी तक ऑप्शन नहि आयल यऽ उऊधर से मतलब अहाँ कॉल कए सकै छी ककरो?
नहि नहि हमरो नहि एल ये यो।
हेलो
हेलो
अच्छा ओ की करै छियै?
अभी तो ओहिने बैठल रही जेतहु कपड़ा खिचै लए आब कनी देरके बाद
अं खाना सब भ गेल?
ह खाना सब बनि गेलअ।
अच्छा की कहीअ एतय आबि गेल छी।
अच्छा अपन गाँव आबि गेलिअ?
नेटवर्क के बड़ा दिक्कतअ अहि ठाम।
अच्छा ह उधर बहु
ह बारिश त बहुत भेल, बड बारिश भेल, बड बारिश भेल काइल्हो खना परसु। ओ खना आइ खना नहि भेलअ।
मौसमअ लेकिन हइ बला।
ह मौसम त यै मगर आब देखियौ होतै कि नहि होतै।
ह की सब बनेलीयै?
अखन ओलके सब्जी और भात।
अच्छा। और घरमे सब अच्छा?
ह घरमे सबनीके।
काइल खने भी ट्राइ करै रहियेऽ काॅल करैके पर नेटवर्कके एत्तेक दिक्कतयै इम्हर जे लागबे ने करै रहै।
ह ऊधर बहुत रहै छै, हमहु कॉलेज जाय रहियै ने उधर बहुत रहै दे नेटवर्क के दिक्कत। कद बहुत जादा। छत सब पर एबै ने तकर बाद नेट-
अहुं सब कहु किछ सुनाबु। येऽछतो पर जाइ छियैत नय आबै छै नेटवर्क।
तब नेटवर्के अथी रहैअ तैं सांत
चायसब पीलीअ नाश्ता सब कैर लीअ।
हं नाश्ता सब त भैऽ गेल।
अच्छा।
अहाके भेल?
हं हमरो भैऽ गेल यैऽ।
आबु न एम्हर घुमय लय।
अच्छा द-देखियौ त आबै छी। पहिलेआ कॉलेज रहैरैहऽ त मतलब कॉलेज कथी? हमरा पता रहतयै त पहिले चइल जैइतहुँ। मगर आब इधर भए क पता चललीयैऽ त ऐब मगर एहन कोनो वात नय छै ऐब हम।
कनी मन्दिर जैऽब घुमय लैऽ।
हं सही कहलियहे। ऐब मगर पक्का ऐऽब।
उम्हर के हरिया नय छय डा-
हं- बड़ सुंदर गाछ सब, दुभरी सब, बड्ड सुंदर रहै छय। ओ-तय इणारो छय ने? ओत एकटा इणारो छय।
हेलो।
हं यौ अवाज नै अबैयैऽ?
नै बहुत कटे रहै, आब आबैए आब कहू?
अच्छा कहलहुँ ओतऽ इणरो छै एकटा। देखले छि?
हं-हं-
हं इणारो छै और अय अयगबैठे सब वला बनैल छय।
हं देखलहुँ यैऽ। यै इम्हर अथी- कलश यात्रा होयवला रहै नै डाकनी मंदिर में?
न पता ई नै कहि सकब हमरा नै ई बातके पता यैऽ।
हं-हं- कहै रहै एकटा दोस्त रहै नै इधर के खुरन के इ- तऽ ओ कहै रहै जे होय वला छै। कलश यात्रा हैत।
अच्छा, पता नै तब हैत? ओत मेलो होइ छै ने? हेलो। हेलो
हुं।
कहलौं ओत मेलो होइ छै नै मेला?
हेलो।
हेलो हाँ बाजू, कहलौं ओत मेलो होइ छै नै कुनो महीना में?
हाँ होइया, ओ शायद अथीमे भेल रहा। मार्च रही कि अप्रैल? मार्चमे-मार्चमे भेल रहै फर्स्ट मार्चमे?
ओ तब उहे पुछै रही मतलब ओत होइ छै मेला?
हाँ अत मेला त ओते जादा अथी नै रह
अच्छा गेल छियै?
हाँ अइ बेेर एतै रह
अच्छा, केहन लागल रहै?
ठीके रहै।
अहाँके सर्दी भए गेल कि यै?
बहुत जोर से।
बाप रे हाँ, अहाँके आवाजे भारी लागि रहल य।
अ हे है
दबाइ लेले रहिअ?
हाँ लेलै रही। अब की करबै मौसम सब चेंज भा रहल छै त?
तस भा रहल छै।
आओर सब कहु, सुनाउ किछ गाँंव सबके।
गाँव सबमें त एखन एतबा पैन परल या न, अगल बगलमे पैन सब बहुत अथी भा गेल या‌। भरि गेल या।
बारिश के त बहुत जादा अथी छै मत
हाँ बहुत जादा, नै होइ रहै नहिए भेलै जब भेलै त एते भेलै जे मत पुछु कते भेलै।
ही ही
ह आब ओखन त आगुमे आब अथियो आबै बला छनि सावन आबि गेलै त आब मधुश्रावणी सभ नै होइया?
ह हँ आब त हैत।
हँ आब हैत। इएह तीन, तीन तारीख सं पुजै ले बैठत।
अच्छा तीने तारीख सं स्टार्ट छै?
पुजै ले बैठत आओर पन्द्रह तारीख के टेमी छी।
ओ बहुत मोन लागैया ने लेकिन मधुश
हँ बड नीक लागै छै। फूल सब तोरै ले जाइ छियै।
उधर यै कि नै? जे जेबै जे फूल सब तोरै ले?
किधर, ढेरी के या ढेरी एक साथ आठ अच्छा, सात आठ टा कब के बरसादी भेल छौ।
अरे बाप रे।
ढेरी, फूल तऽ बचबे नहि करत देखबे ने इधर आउ फूलके अकाल करि जैत है।
खुरहाने से आबै छियै?
खुरहान तक नहि आइ तक तऽ नहि गेलहुँ ये उधर।
एहि बेेर आयब ने।
सात किलोमीटर छै एतय सं खड़ासन।
की भए गेले हमर सबके गाँव में जब होइत रहे मधुश्रावणी तऽ कते कते चलि जाय रहियै।
हेे यै पता चल तऽ जाइ छै मगर बीचमे सुनसान रास्ता जे पड़ि जाइ छै ने ओकरा मे बहुत डर लागे लागै छै। और कियाकि साँझेके टाइममे फूल तोड़य लेल जाइ छियै
तऽ और आ सुबहके नहि, सुबहके नहि जाइ छियै। सुबहके फेरो पूजय लए जे बैठ जाइत छै।
ह ओ नै हमरा सबके गाँव मे तऽ सुबह के भी तोड़ै छै। सुबह के मतलब ओ पूजा करै से किछु देर पहिले
हं। नहि इधर त नहि कोई आइ तक सुबह उठि के जाय छै तोड़ै ले मगर शामके जाइ छै तऽ बहुत लेट भए जाइ छै आबैत आबैत।
आ शाममे त एतेक मजा आबैया ने एतेक मजा आबैए की कही।
हँ सही कहलियै। फूल तोड़ै ले जाइ छै त लोक सब बाज तो छै तैयो पर भी हमसभ छोड़ै नहि छी, तोड़ते रहे छै।
ह सब रही नवरात्र हं ओ दीदी की कहै रहथिन जे हमसभ जे जाइ रहियै तऽ? मेरा दिन आ ने बरो देल
नै लागै छै हँ
ह
हेलो।
आइं
हँ सही कहलियै बहुत नीक लागते, तेरे पूजा मगर लागल छौं।
ओ अबरि तेरेह पूजा छै।
और सभ बढ़िआँ, अहाँके खाना बनि गेल?
खाना तऽ नहि बनलियै। खाना
अच्छा आइ अहाँके जे मोन खराब ये तैहिसँ आच्छ कोनो बात नै, एखन अहाँ रेस्ट करू मतलब आराम करू। तैहिसँ अपन बढ़िआँ करलियै मँगाए लेलहुँ।
हँ।
मोन लागैए एखन ओते अहाँके अपन गाँवमे।
हँ मन तऽ लागैए, बाहर निकलैत छी। तऽ बहुत पेड़ पौधा सब लागल ये एकदम हरा भरा फूल सब के। बहुत नीक लागैये, बट हुं बड नीक लागैया।
ओत स बेसी एत मोन लागैया कि एत सं बेसी ओत मोन लागै रहा?
दुनू जगह मोन लागैया। ओत मम्मी, बहिन, बहिन सब छै त